ठीक अहाँ अपन कहू
हमरो ठीक य की सब करै छी
एखन आब खाना पीना के समय अय आब आखन तऽ आब खाने पीना बनत
ह की सब बनैया
आवश्य कि बनि झिमनी आ के रोटी बनैया आहाके वएह सब दूध हे गांव घर मे त
हँ एकः
ई बहुत खराब ह मोसम
ह गर्मी बेसी है कि
बहुत गर्मी बहुत गर्मी नीक यइ एखन अहाँ चलि गेल छी ओतय बौआ लऽ कऽ हँ बहुत दिक्कत होय या अखन बहुत अथी तहिमे बीमार छी तऽ आओर बेसी दिक्कत
हँ ताहि दुआरे अहाँके तऽ बहुत दिक्कत होइतत एखन ताहिमे एखन अहाँके ऑपरेशन भेलियै आऔर शिकाई भेल हे तामे और जलन दैत हैत हू
बहुत बहुत कही तऽ छी गर्मी एते छै जे घात उ पाइन चलि गेल गाँव छोड़ कऽ खाली मेघ ढनीक जाइया आ जेना लाका जेना लागत जब सौसी कतो
जे ढनककै छै से बरसै नहि छै ना
हँ हँ अहाँ अपन कहू बौआ सब ठीक एय
हँ बौआ सब सब ठीक य
तऽ बनि
हमहुँ सब एखन बैसल छी खाना नहि बनले एखने माँ के से प काट कऽ देलियै देलियैन हहे
हँ
आब खाना चढैयब माँ लय आब कनि दलिया बनेबै माँ दलिये खााय छै एखन सादा सिम्पल खााय छथिन
अच्छा हमरा सभ बहिनके एखन ओहमे चलि रहल छि
हँ हँ कोनो नहि भगवान छथिन ठीक भऽ जायत भगवान छथिन जल्दी जल्दी सभगोटा निरोग भऽ जाउ
खेना तेने नहि खाय
नय ओ खाने पर रुचे नहि आबे छै एखन किछु नहि खाय चाहे छै बैसी हलका हल्का खाय छै कि जबरदस्ती देलौं तहन खेललक आ नहि तऽ नहि खेलक से छै तब हल्का हल्का सादा सिम्पल कहने छै खााय लय तय दुआरे सादा सिम्पल मे अपन दलिया बना देलहुं खिचड़ी बना देलहुं सेहे सभ दै छियै तऽ ओसभ अपन खाइ छै हल्का हल्का एखन तऽ आब जते एखन दू महीना परहेज कऽ लेते तत्ते निक रहतै आउर अहाँके मुंह अहाँके ठीक ये ने एखैन हैलौ हैलो आवाजे ने आबै या हैलो